जय झूलेलाल, आवाज़ अचेव थी?
हा
हंम ॿयो ॿुधायो?
सभ ठीक आ। तां ॿुधायो?
बढ़िया- बढ़िया सभ
हम रोटी थी वयो।
न रोटी, ते हाणे हाणे रोटी ते उथंदमि मां, प्रेस पई कयां।
थी वयव प्रेस
न आला हुआ, मिरई ॿ ट्रे जेका सुकियल हुआ।
उअं आला ई लटा हुया तरी त न व वेठोम, न मां बि ॿयो सभु ठीकु आहे, छा ठाहींदव?
असां दाल चांवर सिंधियुनि जा दाल, दाल रोटी खाओ प्रभू खे गुण गाओ।
हा, ईअं नथा चओ, दाल चांवर खाओ प्रभू के गुण गाओ।
हा सिंधीअ में चवणो दाल चांवर खाओ दाल चांवर खाओ, प्रभूअ जा गुण ॻायो। मालिक या पुट आहियो, असां सिंधियुनि में दाल चांवर फेमस हिनि दाल चांवर ऐं पटाटा
पटाटा, त तां तरंदा आयो पटाटा
हा तरंदमि न ॾिसां थी, पटाटा थी तरियां, की भिंडियूं
अच्छा
सुबह सां खाधो आ?
असां अॼु छा ठातोसीं? लौकी ठातीसीं, ऐं हो, थोरा बेसण वारा छोला ठाहियासीं। मुहिंजी बेटी मुहिंजी धीअ खे लौकी न वणंदी तसि
अच्छा
हा त थोरा छोला पिसराए वरी तिकड़ में सिटी हणाई, बेसण विझी करे क्यूं, तरे ॾिनीमांस
चाप छोला ठाहें ॾिना मां
चाप छोला ठाहें ॾिना मां पर ॻरिया न, सुठे तरां
त ॼेकर पिसाईंदव योन त किथां ॻरिदव
हा ॿियो ॿुधायो, कहिंडे टॉपिक ते ॻाल्हायूं असां अॼु तां संत कंवरराम खे सुञाणींदा हुआ, ॿुधो तव कड़े नालो
हा, नालो ॿुधो आ। हुन बारे में कुझु न ख़बर आहे।
न पतो तव, चलो मां थी ॿुधायांव
हा
संत कंवरराम हिकु संत हूंदो हो, ॾाढो पोतल हूंदो हो, ॾाढो दयालू हूंदो हो।
उअं जॾहिं नंढी उमिरि जो हूंदो हो न, त ऊ कुंअर विकणंदो हो। स्कूल जे ॿाहरि कुंअर खणी वेंदो
हा
पो अन, हुनई माँ हुनखे ठाहे ॾींदी हुयसि, की पढ़ी नथो त भला कुझु धंधो ईं कर
हम्
चणा कुंअर, पो ऐन पो वेंदो हो स्कूल जे ॿाहरि माण्हुनि खें फ्रीअ में, ईं ॾेई ईदो दया जे भाव सां
अच्छा।
हा मूंखे बि पूरो न पतो आहे। थोरो मोबाइल मां तां।
जेतिरो पतो हुजे ओतिरो ॿुधायो?
हा बसि इहो ई कि मतिलबु एॾो पोतल हूंदो। ॾाढो हुनखे दया ॾाढी हूंदी हुअसि फ्रीअ में माण्हुनि खे खाराए ईंदो हो। पोइ ईअं कंदे कंदे ॾाढो वॾो संत ठहियो। पोइ हिकु ॿाई हिकु माईअ जो ॿारु इएं सत्संग बत्संग बि कंदो हो। पोइ हिकु माईअ ॿारु, ॿारु ईएं मरी वियो। पोइ संत कंवरराम ॾे वठी वयसि।
हा।
हुन अलाए छा अहिड़ो जल छिड़कीसि अलाए छा तो ॿार ई जीअरो थी वियो।
अच्छा।
हा, ऐं संत कवर सां हेॾो पोह -तल हूंदो कि हूअ हिकु गाॾीअ में वञे ॾाढनि माण्हुनि सां गॾु। हुनखे पतो हूंदो मूंखे गोली लॻणी आहे। पतो हुअसि।
हम्म।
पोतल हूंदो। त बि उहो गाॾीअ मां उथे नथो उते ई वेठो हो त हुनखे गोली हणी छॾियसि। मां बि इअं ॿुधो आहे थोरो घणो मोबाइल मां ॾिठो। त तव्हांखे ॿुधायांव थी।
सुठी ॻाल्हि आहे न।
हा, तव्हां कुझु तव्हांखे कहिड़े संत जे बारे में कुझु ख़बर अथव?
हम संत जे बारे में छा? बसि ईअं ई ख़बर आहे? वेंदा आहियूं सत्संग वगैरह ॿुधंदा आहियूं।
झूलेलाल जे बारे में, झूलेलाल मंदर वेंदा हूंदव न?
हा, घटि।
अच्छा, हाणे चालीहा था लॻनि त चालीहनि में वेंदा आहियो तव्हां?
हा, चालीहा में वेंदा आहियूं। घटि जीअं त रोज़ न।
हा, असां बि रोज़ न वेंदा आहियूं। बाक़ी पूरे चालीहे में वेंदा आहियूं पंज छह दफ़ा। विर्त बि ॾाढा माण्हू त उपवास बि रखंदा आहिनि।
हा, झूलेलाल जो प्रोग्राम घुरायो, ॿुधायो?
झूलेलाल जे बारे में बि इहो चालीह छो मल्हाईंदा आहियूं? त ईअं ॿुधाईंदा आहिनि वॾा। की, पूरो सिंध में हिकु
काई थी
राज़ा रहंदो हो। पंहिंजो पंहिंजो ई राज हलाईंदो हो।
त हुन सां मतलबु ॾाढो पंहिंजो पंहिंजो हलाईंदो हो। ऐं चवंदो इस्लाम मतिलब हूअ राजा जटि हूंदो चवंदो इस्लाम क़बूल कयो त सिंधी छो क़बूल करनि। उहे चवनि पिया असां सिंधी आहियूं ॾाढो तंग कंदो हनि।
त
ॾाढो तंग थी विया वेचारा सिंधी छा करनि पो वञी दरिया जे किनारे ते चालीह ॾींहं बुखे पेट उते दरिया जे किनारे ते वञी वेही रहिया पंहिंजे पुकारण भॻवान खे त झूलेलाल प्रगट थियो नदीअ मां समुद्र मां तॾहिं खां मां बि इहो थोरो घणो ॿुधो आ त ॿुधायांव थी पूरो त न पतो आ मूंखे बि बसि चव चवंदा आहिनि त क बिना रोटीअ नदीअ जे किनारे वञी वेठा सभु माण्हू सिंधी माण्हू त तॾहिं
हा
चवंदा आहिनि न पलव पाईंदा आहियूं पलव पाईंदा आहियूं ऐं अ न उपवास रखंदा आहिनि चालीह ॾींहं त हिन लाइ ई चालीह ॾींहं वञी सिंधी माण्हू दरिया किनारे ख़ाली पेट वञी वेठा त झूलेलाल भॻवानु प्रगट थियो तॾहिं खां न ऐं हू सिंधियुनि जी रक्षा कंदो आ झूलेलाल भॻवान तॾहिं खां ई चवंदा आहिनि असांजो इष्टदेव झूलेलाल भॻवान आ। वधीक त न पतो आ असांखे बि, वॾनि खे पतो
हा
हा हा ॿियो ॿुधायो?
हम
तव्हां वेंदा आहियो सत्संग में कहिड़े में?
हा, मा आनंदपुरी आहिया। आनंदपुरी आहे
अचछा अचछा
हिकु संत आया हुआ हिते हा हिकु हिते हिकु संत आया हुया
हा
हिते हिकु संत आया उनिन सत्संग में ईअं ई ॿुधायनि हिकु कहाणी हूंदो हुयो भाई हूंदो हुयो शेवादारी हूंदो हो ॾाढो उ शेवादारी अ उहो शेवादारी न ॾाढी शेवा कंदो हुयो ॾाढी शेवा कंदो हुयो हुते पो हिकु ॾींहुं शेवा कंदे कंदे ऐं उनखे गुरूअ सा एॾी लॻनि लॻी वयसि हा त गुरूअ सां लगनि जो लॻियसि त हो आनंदपुर हली वियो
अचछा
शेवादारी जो हूंदो न आनंदपुर हली वियो इअ त हिनजी को केस हिते केस कुझु हलंदो हुयसि ईअं हुनजो भाईअ जो शेवादरीअ जो कोई केस हलंदो हुयो उते शेवा करे ॾाढी सेवा करे त चईसि शेवा कंदे कंदे पो जेसिताणं हुनखे गुरू न चवंद जेसि ताणं गुरू महाराज चवंदा न हुयसि हुनखे की भई हाणे तूं वञ हिता तेसि ताणी उहो वेंदो ई न हुयो हितां, हुतां खां वेंदो ई न हुयो घर पोइ हिकु ॾींहुंुपेशी हलंस पई हलच पई त चेवा कंदे कंदे हुनजी पेशी बि निकरी वयसि हुते पैशी निकिरीअसि त गुरू आख़िर गुरू महाराज च हाणे त वन भाई एॾो टाइम थियो अथई वन हाणे त हिन खे जो चयईंसि की वन त आहियो आयो जो त वकील ॾे वियो वकील चयइस त इनखे अची करे घर आयो त हिनखे यादि पईसि की आई मुंहिंजी त हीअ पेशी हले पई त भई मां हिम्बताणी भाई मां उते हुयो त मूंखे त कुझु यादि ई न हुई त तारीख़ निकिरी वई हाणे, हाणे मां छा कंदुमि त वियो ॿिए ॾींहं ते वकील ॾे वकील ॾ वयसि त वकील चढ लॻुसि चयईसि भाई ऐं हा पेशी त च मां त केस हारिजी वियो हूंदुमि हाणे त? त वकीलो चईस चईस केरु चईं तोखे की तूं हारजो आह भई केस त चईस मां त भई चईस तूं केस त जीते वए चई मां आयो ई न आहियां भ पेश ई न थियो आयां त मूंखे किथां पाई तूं चईं थो की तूं जीते वयो आ केस खे मां त आयो ई न आहियां हिन में पेशीअ में चईस तोखे चइस न तू आए हुए, तूं पेश बि थिए हुएं हिते
हा
त चयईसि भई न बहस करणु लंॻुसि ॾाढी हुन सां वक़् वकिल सां मां आयो ई न आहियां त तूं चईं कीअं थो मूंखे की मां आयो आहियां
हम
त व चयईंसि तोखे प्रूफ ॾेखाराय भई मां तोखे त चयईसि हा ॾेखार मूंखे प्रू त उ हुन पुंफ में जेका फाइल हुयसि हुनजी उन फाइल में सॼी सॼी पेशियुनि जो उहो हुन में लिखलुसि साइन थियल हुयसि चईिस तुंहिंज केस जीतल आहे एॾो ख़ुशि थियो एॾो ख़ुशि थियो हो चई की भाई हेना मां त ॾिस गुरुंअ जी महिमा इहा हूंदी आहे न।
हलो, त हा असांजे सत्संग में बि ईअं ई ॿुधाईंदा आहिनि की हे न तव्हां गुरुंअ जे दर ते वञो त गुरु तव्हां जा कम सभु पाण ई कंदव, तव्हां करे विश्वास त करे ॾिसो विश्वास वॾी शइ अथव।
हा
हाणे असांजे सत्संग में बि इअं ई सेवा जो महत्व थी ॿुधायांव की त। माई ईंदी हुई हुन जो हिकु पुटु हूंदो हुअसि। हो पुट ईअं हूंदो अपंग मतिलबु न को हली सघंदो न को ॻाल्हाए सघंदो हों
हा
कुछ बि न, त कुछ न करे सघंदुवस, पर हिन माईअ खे सेवा जी ॾाढी लगन हूंदी हुअस। कि मां सेवा कयां डेरे में गुरू घर में। त हिक ॾींह वई सेवा ते, त माण्हू खिलन्स पिया दुनिया त खिलंदी आ न। चएस पई तूं पैंजे पुट्र खे संभाल तुंजी हीअ ई सेवा तई काॾे ती गुरु घर सेवा करण वञी। पर हुनखे लॻन हूअ वई, वई त अन वई सेवा करे पई पूरो पर ध्यान सॼो घर में हुअस पुट्र ॾे। पर सेवा कंदे कंदे सेवा में ई मगन थी वई।
हा
न आई, खां पो घर आई त ॾिसे त हुनजो पुट्र बिल्कुल बिलकुल ठीक लॻो पियो अस, बिल्कुल बिल्कुल हेॾन सालन जो जेको अपंग, बिल्कुल ठीक हुयस त
अच्छा
घर में मस्त त सभिनीं माई आई पाण अम मन माईअ जा ॻोणा ई न पिया रुकन्स आंसू। हू सोचे पई कीअं थी वियो चमत्कार? त सभ पाड़े वारा चवनस पिया ऐं हुनजो पुट पुट्र बि पियो चेस जेको ॻाल्हाईंदो बि न हुयो ॻाल्हाइण बि लॻो चेस पियो कि मम्मी जेको इयो फोटू आ न जेको ई असांजे घर लॻयल आहे इहो बाबा जी आयो हो असांजे घर। हिन मुखे हथ फेहिरयीं त मां ठीक थी वियम, त हू पाड़े वारा चवनस पिया, कि अन वैसे पाड़े वारा हिन माईअ जे मथां खिलंदा हुअस सत्संग ते वेंदी हुई गुरु तूं हेॾो गुरुअ खे मञी ती त बि त तुंजो पुट्र एड़ो तई। त खिलंदा हस। पर अन हुनन, हुनन ई ॾिठन सभ पाड़े वारा ई पिया चवनस की भई असां तुंजे मथां असां खिलंदा हुआसीं तोखे टोकू हणंदा आसीं पर तुंजो ई जेको बाबा जी। तई न ॾाड़ीअ वारो इयो ई आयो हो तूं न हुईंअ तुंजे पर पुठ आयो हुयई। ऐं हिनजे मथां हथ फेरे वियस, त अॼ तुंजो पुट्र हले पियो त पो त हुनन जेके ॿे माण्हू हुआ न दुनिया वारा हुनन खे बि विश्वास अची वियो कि गुरुअ जी एड़ी गुरू घर जी सेवा कजे निस्वार्थ सेवा कजे कुछ घुरिजे न।
हा